हँ की हाल छै
अहाँ बताब
हँ सब ठीक छै आओर की होइत छै
कुछो नहि होइ छै अहाँ की करै छै
अहाँ किछो नहि करै छी
हँ
आओर अहाँके की होइत छै
हमरा तऽ अभी किुछो नहि होइ छै अहाँके एने गर्मी पड़ै छै का
हँ गर्मी तऽ पड़ैत छै बहुत अहाँके यहाँ गर्मी पड़ैत छै
हँ हम त
हमर बहुत गर्बी पड़ै छै
हँ हँ हम खाना खाालल छी
ह कीी खाना खा लेल छी
हम तऽ खाना मे चावल दाल खैले छी अहाँ की खले छी जादातर तऽ सबके दिन मे सबके घर मे इहे बनै छै हँ और गर्मी के दिन मे तऽ जल्दी भूखो नहि लगै छै
ह लेकिन पेट गरम होयके कारण छै भूखो नहि लगै छै जल्दी हम तऽ
अभी गाँव मे छै अहाँ कहाँ छै गाँ हमरा अच्छा लागै छै
हँ गाँवो अच्छा जगह छै तऽ अहाँ गाँवमे रहिके ऑनलाइन बैज पड़ै छै कि ऑफलाइन गमेन ओ आओर अहाँ ट्यूशन पढ़ाबै छियै का हँ हमहुूँ पाँच छओ गो बच्चाकेँ पढ़ाबै छी हँ ई त बहुत अच्छा बात छै जे अपन रोजमर्राके कन्टिन्यू करल जाइत छै आ अहाँ गाँवमे
सभ होइ छै
हँ हमरा अ अ ब हँ हमरो घरमे सभ ठीक छै बस आाना सब ह हँ सब खा लेलेे छै सब अपना अपना काममे भेजै छै आओर अहाँ गाछी मे घूमे जाइ छीै किी न हा घ छी हँ ह हम ी जाइ छै गी ह ख ल क रहै छै ब बीच हँ हमर तऽ गर्मी छुट्टी हो गेल छै क अहाँ के नहि होल छै का ह आओर बताबा की करै छै हँ हमरा तऽ खाना बनाबै आ जाइत छै अहाँके आबै छै कि नहि आबै छै हमम त खानामे मटर पनीरके सब्जी पूरी रोटी जे जो सब आम जििनगीमे खाइ छियै ओ सब हम बना लेबै छ तओ ओ
हम त
ख मर पर सबी बना ले पू रोटी आओर अहाँके की की खानामे अच्छा लगै छै
ह और अहाँके कुल्छा खाना
प
हँ बनाै हँ हमरा तऽ लिट्टी बनाबै अबै छै आाँ चिकीना लेलै आ तऽ खानामे बहुत तरहके खाना बना लेबै छी आओर अहाँके प्पा कामपर गेल छी कि हँ
अहाँके आम फड़ैत छै गाछ
ह हम की बात तऽ आम अच्छा फड़ल छै काह अहाँके नहि फड़ल छै का
हमरा तऽ एक दूगो पेड़ छै
ओ तऽ अहाँके के कितना पेड़ छै आमके
हँ तऽ एके दूगो पेड़ छै
तो ना हमरा तऽ लीचीे के पेड़ नऽ छै हमर पास तऽ बस आमे के पेड़ छै
ओ आओर अहाँके कथी कथी के पेड़ छै
की बोले छै
के पेड़ छै
लगभग बहुत तरह के पेड़ छै आओर अहाँ रात मे क्रिकेट खेले जाइ छै अहाँ रात मे क्रिकेट खेले जाइ छै
हँ गाँव मे के लड़का सब कबो कबो रात के क्रिकेट करे छै तऽ हम जाइ छी
रत मे जे शोर्टे मैच होबइ छै शोर्ट बाउंड्री खेलै छै का
हँ खेलै छी अहाँके क्रिकेट खेलय आबै छै
हमरा तऽ क्रिकेट खेलै आबैत छै हम तऽ डेली शामके क्रिकेट खेलै जाइत छियै
ओ हमरो आबै छै क्रिकेट खेलै हँ आहाँके बोलिंग आबै छै की बेटींग केटिंग आबै छै
हमरा तऽ बॉलिंग बैटिंग दुनू आबैत छै हम तऽ ऑलराउण्डर छी अहाँके की आबैत छै
हमरो बैटिंग बॉलिंग आबै छै
हँ आओर अहाँके घरमे सभ ठीक छै आओर अहाँ अभी की करै छै हँ हमरा त
हँ तऽ अनार के जूस अच्छा लागै छै केय आहाँ के अनार
नहि हम तऽ बच्चे रहै छियै तऽ हमरा पास पेड़ छै लेकिन कटा गेल छै आब अहाँके पेड़ छै का अनारके
पर लेकिन फड़ल नहि छै
हँ
तऽ अहाँके तऽ पेड़ रोप लेबेके चाहिए अनारके
हँ हमरो प्लान छै किछु दिन बाद लेकिन फोरय मे टाइम लगै छै न हँ ओर अहाँके की की प्लान छै
सोचै छिय हम कि ठण्डा के जगह पर घूमे जायके अहाँ चलबै साथमे
हँ हम जरूर चलै छियै लेकिन अभी तक हमरा पास पैसा नहि छै अहाँके पास पैसा छै तऽ किछु देऽ देती
हँ अहाँके तऽ मदद कर देबै हम नीक के साथे चलल जाइ छी घूमे
हँ तब तऽ जरूर चलैत छै कितना दिनके प्लान बननेे छी
हम तऽ सोचै छियै कि पाँच छओ दिनके घूमैके चलैके अहाँ कितना दिनके छुट्टी मिलल छै कॉलेजसँ
हमरा तऽ वही पंन्द्रह दिनके छुट्टी मिलल छै
ओ हमरो पन्द्रह बीस दिन के छुट्टी मिलल छै छै
हँ आओर अहाँके घरमे सभ कैसन छै
ठीक छै अहाँके घरमे सभ ठीक छै ने
हँ हमरो घरमे सभ ठीक छै आओर अहाँके पढ़ाइमे कोन सब्जेक्ट अच्छा लगै छै
हमरा तऽ पढ़ाइमे विज्ञान सबजेक्ट आ हिन्दी अच्छा लगै छै अहाँके कोन सबजेक्ट अच्छा लगै छै
हमरा तऽ भी विज्ञाने आ मैथ अच्छा लगै छै
बहुत अच्छा बात छै
हँ अहाँके पढ़ाइमे मोन लगैत छै कि नहि
हँ पढ़ाइमे तऽ मोन लगै छै पढ़ाइ बिना तऽ कोइ काम न होइ छै
हँ ई बात तऽ छै न अभी तऽ हम कॉलेज के होमवर्क नहि बनैले छी बनैले छी लेकिन पूरा नहि बनयले छी अहाँसभ बना लेने छी
हमर तऽ पूरा बन गेल छै तनिका मयिका बाकी
हूँ तऽ बना लेबे के चाही छै
हँ अहाँके आओर की की की बनाबे आ जाइ छै खानामे
हम तऽ खानामे बहुत तरहके खाना बना लेबै छियै बहुत डिश बना लेबै छियै
ओ
हँ आओर अहाँके सब्जीमे कोन सब्जी अच्छा लगै छै
हँ तऽ सब्जीमे मटर पनीर सोयबीन आलू ई सबके सब्जी अच्छा लगै छै अहाँके की सब्जी अच्छा लगै छै
हमरो इएहे सब अच्छा लगै छै आओर
अहाँ के की की चीज अच्छा लागै छै खायमे
की बोलैत छै
अहाँके झाल मुरही खैले छी कहियौ
अ झाल मुरही तऽ हम दोकानसँ कितना बार मङ्गवा कऽ खयले छी उएह झाल मुरहीके बात करै छीिका
अहाँके झाल मुड़ी खुदसँ बनाबे आबै छै
हँ हम तऽ झाल मू मुरही हमरा लगै छै कि हम बना लेब लेकिन अभी तक ट्राइ नहि कयने छी अहाँ कयले छी का ट्राइ
ट्राइ कलये छी
हँ
आओर अहाँके की की बनाबय आबै छै
हमरा तऽ लोक सब तरह के खाना बनावे अबै छी हम तऽ ज्यादातर घर रह घरे रहै छी आओर खुदसँ खाना बनाबै छी तऽ जााददा हम अथि पूरी आ अथि मटर पनीर के सब्जी बनाबै छै
के सब्जी बनाय मे आबै छै आओर अहाँके की की बनाबै आबै छै
हम तऽ पूरी इ सभ बनाबै अबै छै आओर
ठीक छै हँ इनभर्टर न छै लेकिन लाइट गाँव मे रहैत छै अब तऽ गाँव के धीरे धीरे तरक्की हो गेल छै बहुत अच्छा विकास भेल छै हमरा गाँवमे
हँ ठीक छै